हँ चली पन किया फोन कर रह आ
बनू खोजे रहे कहलो क सुधांशु मे एकाउंट आब लै जहाँ मे लै ह कि नहि ले य
हम नहि देखलिय ह वएहाँ नहि अथी शुरुतिआ बैटी तोड़ि देलकै
कथी
रे ने से
बेटीके तोरा आबै छ कोनो सामान
अरे गिर गेलै छलै कमजोरे छै टूटि गेलै अपने गीरादलके बर सम्हारलख वला चू तीस रुपआ किनने छै एतो मोड़ोमे हाथ मिल लगै छै सामन सब बड नीक नीक भेटतौ सस्ता सस्ता मे
कनवला ई सब चुटा ई सब फेर सोमवारी मे लगत सोमारी मे लगते तऽ चल भीी
ओ पाई रुपै रहत त ने
तोरा पास रहवे त मम्मी आइबो जेत त
मेला में बिना पाई रुपैया ठीक नई लगाई छै जेनाई
तऽ चल नहि ने अपना सब खा पी के चल आयेब बस आँ खाय ह पियवला बड़ रंग बिरङंगग सामन सब बढ़ रहतौ
आओर बात कहू सहीसँ
कि
पता नई हमरा उता मोने नई मानई
कत्ता
उमरो महादेव मेला जय भेल जेका सङ्ग गेलियै हम किछु नहि खेलियै
किया सोहलमे जाएत हेबय
मे जाइ छियै दोसर बात ओते ने ग के मुरड़ी काटिके भगवान के परिसर मे फेेक देने रहै
गेमै हँ याद आयल बहुत पहिले
तऽ जाइते मे त वएह सिन याद आबऽ लागे य
एकरा जे छै से खाली गलत गलत सीनसभ ईसभ बात नहि बजियै अपन काइट पीट बला आधी कऽ देतौ किछु कऽ देतो वन कऽ देत त व वेलेंट वला बात भ गिले
हँ
थोड़ जा जानथिन भगवान अपन
हमर से की मतलब हम अहाँ सभके खुश रखब
हँ
बहू
ओकर जे क्षय से कहिया तक पहुँचतै ओ
देखा प्रत्यय दुमिनट
हू
रायत में फेर आल उमहरके फोन हमरा भोर मे देखलिय उनतीस तारीख के पहुँचतै
उनतीस तारीखे के फोन केने मतलब ने बिजलियों
पता नई केकरो नंबर रहय
ओ ओ ओ बला ओकर बला ह द दे प
आगरा पुल।
पागले छैय कोइ माथा लगेनाइ ठीक हेतै आब कही।
आब नीक भऽ गेलियै से नहि बुझलियै आब हम नीक भऽ गेलियै, पहिने हम खराब रहि आब नीक बनि गेलियै।
हँ इएह-इएह नौटकी हमरो लग करत, अभी छैय त बेसी नौटंकी झाड़ैय छैय आ जखन छुइब देबय त एनाहिते डिरिआयत रहतै।
ह सुनबे करैय छैय बौआरे। बिट्टू भैया दू घंटा सँ उ फोन करैय छौउ, ह जाइछी- जाइछी, पैसा ले ने होइयउ? एक सै रुपैया खुशी के अंटी देलखिन दही लगाय कथी-नै-कथी के से पाय छौउ। एक सै रुपैया दीदी वाला छौउ, सुन न की लेबही से बुझलही, की? मिक्स मसाला ल लिअह, नहि छैय, सब्जी नहि नीक बनैय छैय। ओइके बाद तरकारीमे कथी लेबही कोबी, कोबी सड़ल रहतैय न?
कोबी नहि ले एखनके भक्क बिमारी वला हेतह। अथी ल ले ने घिउरा ल ले, सजमनि ल ले।
हँ अबैय छी, अबैय छी।
तब कही गे मैया मैया कही। हे करइय। आउ ना जे आहँ। रूप सजायब यै कनियां। यै कनियां इ नै किये नहि हेत बनाओल, ह।
से गाबैय लगलियै मैथिलीमे।
कोन गीत गेलियै नहि सुनलौं। ले, खुल्ला छैय ने यौ। खुल्ला ल जो न। जा दाइल आनि लेलियै, बिसरि गेलियै। तेत्त खर्चा छैय ने घरोमे लोकके से गरीबी पकड़ने छैय।
हमर पप्पा के फोन क'क' कहलकै हन कि कहां एलै एत्त तक पूरा रोड बनल छैय ने अभी ओकरा एत्तै तक, अभी बनलै आब पुरा बनि गेलैय कनी दूर। बचल हेतैय कहां, पूरा ढाल देलकै। हँ त पूरा जे छै से। सर-सरपञ्च नहि छौउ ओकर घर तक आ गेलैय। ओकर पूरा घर तक ल लेने रहैय। ओकर घर तक बनि गेल रहैय त आब इम्हर पूरा बनि गेलैय काइल हम। हमर घर तक बनल रहेैय, आब काइल आगु के बांकी के बनि जेतइ।
ओनअ बाकीये छैय आरो?
नै-आब-नै बांकी छैय आब खतम भ गेलैय। कत्ते बनेतै गै, के दिन सँ बनबय छैय चाइर-पांच दिनसँ त खाली ढलाइए कए रहल छैय। देखैय छीयै कत्ते दिन पहिले सँ खोदलकै हन, तब माटि देलकैय हन, त ईंटा बैसेलकै हन माथा खराब ताउ दैय छैय तैय।
पा ओहि दिन पिज्जा केना बनेने रहियै कथी सब दऽ क?
उं। पिज्जा बहुत आसान छैय बस चीज बनेबही न बना लेबही न तब पिज्जा बड़ आराम सँ बनि जेतौउ पिज्जामे जयदा झंझट नै छैय।
बतबैय छियौ हम केना की करैय के छैय से पहिले चीज बनेबही अगर
हूं
नै ओ त असान छैय चीज के किछ चाही न जे अथी कहैय छैय दुध ल ले गाय बला। आ ओकरा जे छैय से एकदम काँचे दुध के एकदम हल्का सा मतलब एक मिनट लए गैस पर फुल फ्लेम पर चढ़ा दहि एक मिनट ले हल्का से सुसुम भऽ जेतौ ने जते उंगरी डुबा सकैत छी ओहिमे जे छै से भेनेगर डालि दही ओ अपने फाटि जेतौ फाटि जेत तऽ पनीर जकां नहि हे चीज जकां एकदम लेपटा जेतौ मतलब पूरा लगै छौ न से एक जगह अपने थक्का बनि जेतौ आ थक्का भ' जेतौ त' ओकरा बढ़ियांसं धो दही आ ओकरा जे छै से उएह पानिमे फेर वापस जे चीज बाला पानि छौ दूध बाला ओयमे नून डायल क उबाइल दहि फेर धो क' फ्रिजमे द' दहि तनिक देर तऽ उसे ट भ' जाय छै त' ओ बनि गेलै चीज तोरा
ओ फ्री त्री बला झंझट ऐ छोड़ू
हँ तऽ अथी कहै छै चीज बनबै छै चीज तऽ बिकाइतो छै चीज अगर खरीद लेबी तऽ जेछे से भ जेतहु ओना पिज़्ज़ा बनेबी अगर तऽ मैदा वाला जे बनेबी तऽ मैदा मे जे छै से अथी कहे छै बेकिंग सोडा बेकिंग पउडर नमक ई सब डालि कऽ साइन दहि आ सानि कऽ जे छै से ओकरा कनि काल धऽ दही छोड़ि दही ओहिके बाद जे छै से ओकरा जे छै से त आ हलका हल्क फुइल जेतौ तऽ ओकरा जे छै से पसारि दही हाथसँ ओहिमे छेदा छेदा कऽ दही चम्मनसँ कांटा बलासँ ओकर सौस तौस जे लगब के छै लगा दही ओना ओकरा जे छै से डायरेक्ट पसायर के पहिले रोटी जकां सेक सकै छै सेक क' एहिके बाद जे छै से सौस तोस लगा के सब्जी सब डायल क जे डालै के चीज डायल दही ओकरा बाद दस मिनट जे है से एगो पलेट मे ध'क' आ उ पेलेट के हम की केने रहियै लोहियामे जेछै से कटोरी ध' देलियै बउली सब ध नमक धऽ क कटोरी धऽ देही आ कटोरी के ऊपर प्लेट द देलीय आ ओ पलेट मे जे छलै पिज्जा ने आ ओकरा जे झांपि देलिय ओ अपने एकदम पूरा चीज तीज फुइल के एकदम बड़का टाक हो भ गेल रहे मस्त
नहि हम की गड़बड़ क देलियै गड़बड़ा गेल रहे की कि देलियै तऽ हम जे छै ने से आटा सुनलिय ने ओमे चीनियो हल्का डाल छै त चीनी बेसी डाल देलियै हुनका नै मीट आ दोसर हम पहिले रोटी के नहि पकड़िय हम एके बार कहलिय पकादब दस बार कथी पकैयै एके बार जे पकड़ऽ हलका द छै चु नीचा जे छै से कांच रहि गेलैन कच्चा कच्चा लागे रह है आ मीठा मीठा मीठा लगय रहै नै तैयो हम मम्मी चारि खुंडी केलियै तऽ हम मम्मी एगो कुंडी एगो एगो आ एगो जे छैिधू दूगो गोलुवा आ ओकर दोस्त रहे तऽ ओ दुनू खेलकै आ सुज्जीवला बनेने रहियै तऽ ओ हमरा नहि नीक लागल केहने दैन लागल वयह सूज्जी के जेना मैदा के सनैत छै तेना सूजी के साइन दही भऽ गेलै उ मम्मी अपन खेलकै मम्मी के नीक लगलै हमरा न पिज़्ज़ा आर नहि नीक पता है तोरो नहि नीक लगतौ खेब हीं त'
पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सब करैत रहै
हँ उ जे खी जे डोमिनोज बला जे आबै छौ महंगा वला पिज़्ज़ा सब तीन सए चारि सए रुपा मे पांच समय से बला सभ जे खेबहि से बला टेस्टी लगतौ डोमिनोज बला ने इमहर उमरला त हम डोमिनोज बला नहि खेने छै इमर उमर अपने बनलिय छटीोी दोकान मै दू सौ रुप प मे तीन सौ रुपआ मे तीन सौ तक के ख ओ सब ने सुखल सुखल टाइप लगतै
ह
पता ने हम डोमिनोज वालला भी खेने नहि छीियै ओहो कही होने लागे
रहै सब तऽ चाहै छै हमर होटल विकसिते होय ने
आ तऽ ओ खाली नाम छै पिज्जा पिज्जा खाली खायमे
म चा बल बालिय
हँ निका हम मु र क ह नहि दन्द भक राजमे दूगो प खरीद कऽ मम्मी रखने छ हमर आधा किलो जोकयो बनबै नहि छियि एक दिन मनेलियै के गलार बन फेर एक दिन हमर भयल रहे तऽ ओ बनेलकै अपन शौक तऽ ओकरो नहि नीक ललै तऽ फेर नहि बनबै छोड़ देल न तऽ धेल छै आ जल्दी सिझतो नहि रहै छौ राजमे बेसी देर तक नहि फूलेने रहबै ओकरा जल्दी नहि सी जैत रह तऽ मथा एक बार की भेल हमस फूलेने ने र त बनेलिय सिझते नहि रहब सिझते नहि रहब माथा खराब भ गेल बनबैत बनबैत
ओमे बड लफड़ छै
आ खाय मे केहन ने ओहि एकदम करिया चना आलू के सब्जी बना लेब से
हमरा सभसँ बढ़िआँ उजरा चना नीक लगैएा
आ ओ ठीक रहै छै
ओ त ब
फेर कहाबू नहि य छओ गो बनेलियै हन और चारि गो बनबे के चार गो पाच हँ एक एक पेज बनबैके छै बेसी नहि बनबैके छै लेकिन ओ आज जे देख देख के बनबैके छै जप अपनेसँ त क कहाँ ने कहाँ सब वीडियो सब देख देख क माथा खराब ह
ह
माथा बहुत दुखा रहल औय किछु नहि वहाँ से मालूम य नहियो बना के देबै ने तोजा किछु हेतै नहि लेकिन
ब बथ तऽ नहि अ दै छै बने आखो
सर्टिफिकेट ई हँ सर्टिफिकेट दऽ देने छ वेबसइट पर डाउनलोड ई सब करै ल सर्टिफिकेट दऽ देने छै त असाइनमेंट के मंगे छै से नहि बुझाइया
नहि
आ मुथऽ ह क खराब क देने छै समझबै दस मिनट भर रुकऽ फोन काटै छियौ
ह अ